नमस्
नमस्कार बहुत दिन बाद गप भए रहल छै आइ हम यात्रा अर्थात घुमबाक महत्व पर चर्चा करैत छथि कियेकि हमरा लागैत छै जे यात्रा केवल मनोरञ्जन नहि बल्कि स्थिति सिखबाक एकटा पैघ माध्यम सेहो छै
हँ बिलकुल सही विषय चुनले हो वास्तवमे यात्रा मनुष्य के ओ केवल एक स्थानसँ दोसर स्थान तक नहि लेल जाइत छै बल्कि ओकर सोच अनुभव आ दृष्टिकोण केहो सेहो विस्तृत करैत छथि
हँ कलही हम सोचैत छलु जे व्यक्ति अधिक यात्रा करैत छथि ओ विभिन्न संस्कृति भाषा भोजन आ जीवन शैली के नजदीक से देखैत छथि जाहि से हुनकर ज्ञान बहुत बढ़ै छै
बिल्कुल किताब से पढ़ल ज्ञान महत्वपूर्ण होयत छै मुद्दा यत मुद्दा मुद्दा यात्रा द्वारा प्राप्त अनुभव बहुत गहरा आ जीवन भर याद रहक योग्य होइत छै
हमरा बचपन से पहाड़ नदी आ ऐतिहासिक स्थान देखबाक बहुत रुचि रहल अछि। जखन हम एहन स्थान सभक बारेमे सुनैत छी तखन ओतै जयबाक इच्छा स्वतः जागी जाइत छै
हँ प्रकृतिक सौन्दर्य देखलासँ मन प्रसन्न होइत छै। आ दैनिक जीवनक तनाव सेहो बहुत कम भेल जाइत छै।
कलही हम एक यात्रा वृतंन पढ़ैत छलू जाहि मे लेखक लिखने छलाह जे यात्रा मनुष्य के विनम्र बनाबैत छै। कियाकि ओ बुझैत छै जे। दुनियाँ बहुत पैघ छै आज सिखबाक बहुत किछु बाँकी छै।
ई बात बहुत गड़ी छै। यात्रा अहंकार कम करैत छै आ जिज्ञासा बढ़बैत छै।
हमरा लगैत छै जे भारत यात्रा लेल एक अद्भुत देश छै किएकि एतय हर राज्यमे अलग संस्कृति अलग भाषा आ अलग परम्परा देखबाक लेल भेटैत छै
बिल्कुल उत्तरक हिमालयसँ लेउ दक्षिणक मुद्रा तट धरि पश्चिमक मुद्राक सँ पर्वक। हरिहर पहाड़ धरि हर क्षेत्रक अपन विशिष्ट पहचान छै।
कलही हम सोचैत छलु जे कोनो व्यक्ति केवल अपन राज्य मे। सेहो घूमै त ओकरा बहुत किछु नया जानबाक अवसर भेटि सकैत छै।
हँ यात्रा हमेशा दूर देशक। एकप नहि होइत छै नजदीक स्थान सभ। सेहो बहुत ज्ञानवर्द्ध अनुभव देत देव सकैत छै।
हमरा लागै छै जे यात्रा से आत्मविश्वास सेहो बढ़ै छै। क्याकि नवा लोग नवा स्थान आ नवा परिस्थिति। से सामना करबाक आवश्यक भेटैत छै।
सही कहलियै यात्रा समस्या समाधान क्षमता। आ आत्मनिर्भरता सेहो विकसित करैत छै।
कल्हि एक मित्र से गप करैत छलहु जे पहली बेर। अकेले यात्रा पर गेल छल। ओ कहैत छल जे एहि अनुभवसँ हुनकर आत्मविश्वास बहुत बैढ़ गेल।
हँ एकल यात्रा बहुत किछु सिखाबैत छै। मनुष्य अपन निर्णय स्वय लेब सिखैत छथि
सच कहु तो यात्रा केवल फोटो खिचनाइ या मनोरंजन करनाइ नहि छै। बल्कि स्वयं केँ बेहतर ढंग से बुझबाक एक अवसर छै।
बिलकुल एकतो बेर यात्रा मे मनुष्य अपन जीवनक दिशा पर। फेरसँ विचार करैत छै आ नवा प्रेरणा प्राप्त करैत छै।
हमरा लगैत छै जे प्रत्येक व्यक्ति केँ जीवन। मे समय - समय पर यात्रा आवश्यक करबाक चाही। ताकि ओ नवा अनुभव से अपन सोच केँ समृद्ध बना सकै।
हँ यात्रा जीवन केँ ओ रोचक बनबैत छै। आ यादगार अनुभव सभ भरि दैत छै।
बहुत नीक चर्चा चलि रहल छै। मुदा साहसिक यात्रा ऐतिहासिक स्थानक याता धार्मिक यात्रा आधुनिक पर्यटन पर आओर विस्तार सँ चर्चा करबाक बाकी छै।
बिलकुल यात्रा एहेन विषय छै। जाहिपर घण्टो गप्प कइल जा सकैत छै। कियाकि प्रत्येक यात्रा अपने मे एकटा नवी कहानी होइत छै।
हमरा विश्वास छै जे यात्रा मनुष्य केँ केवल दुनिया नही देखाबै छै। बल्कि अपन आप केँ सेहो बेहतर ढंग से देखबाक अवसर छै।
सही केहले यात्रा वास्तवमे ज्ञान अनुभव। आ आत्मविकास एक अद्भुत मध्यम छै।
तखन अगली बेर हम अपन यादगार। यात्रा अनुभव भारतक प्रसिद्ध स्थान यात्रा से सिखल। जीवनक पाठ पर विस्तार सँ चर्चा करब
बिलकुल यात्रा मे यात्रा केँ विषयक वास्तव मे बहुत व्यापक छै प्रत्येक यात्रा अपने संग किछु नवा अनुभव नवा सीख आ नवी स्मृति। लेयोक आबैत छै।
हँ कल्हि हम अपन पहिल दूरक यात्रा केँ याद करैत छलुह घर से दूर जयबाक उत्साह सेहो छल आ थोड़ा डर सेहो लगैत छल।
इ स्वाभाविक- स्वाभाविक बात छै जखन मनुष्य परिचित वातावरण से बाहर निकलैत छै तखन ओ बहुत किछु नवा देखैत आ सिखैत छै
हमरा लगैत छै जे रेल यात्रा भारतक सबसे रोचक अनुभव सबमे से एक छै क्याकि एक ही यात्रा मे विभिन्न प्रकारक लोक संस्कृति आ दृश्य देखबाक अवशर भेटैत छैय
बिल्कुल रेलक खिड़की सँ बदैलते दृश्य देखब अपने मे एकटा सुन्दर अनुभव होइत छै जाहिमे खेत, नदी, पहाड़ आ शहर सब देखबाक लेल भेटत छै
कली आ एक यात्रा वतण पहिलू जाहि मे लेखक वर्णन केने छलाह जे यात्रा करेैत समय रास्ताक अनुभव अक्सर मंजिल में बेसी यादगार बनि जाइत
ह इ बात बहुत सही छै जीवन जेका यात्रा मे सेहो केवल मञ्जिल नैय बल्कि पूरा सफर महत्वपूर्ण होइत छै
हमरा लगै छै जे पहाड़क यात्रा मनुष्य के प्रकृतिक शक्ति आ सुन्दरता दुनू के एहसास करबेैत छैय
बिल्कुल किछु पहाड़ ठण्ड हवा आ शांन्त वातावरण मनके ओ गहरा सुकून दैत छै
समुद्र तट पर जयबाक अनुभव सेहो बहुत अलग होइय छैय लेहरी क आवाज सुनला से मन बहुत शान्त होय जायत छैय
ह प्रकृतिक प्रत्येक रूप अपने मे अद्भुत छैय पहाड़, नदी, जंगल आ समुद्र सबक अपन विशेष आकर्षण होय छैय
कैल हम सोचै छेलू जे यात्रा केवल मनोरंजन लेल नै बल्कि इतिहास बुझबाक लेल सही बहोत जरूरी छै
सही कहेलिये ऐतिहासिक स्थानपर जागियो मनुष्य अतीतक घटनाक्रम केहु बेसी गहराइ स महशुस करि सकैत छै
हमरा लागै छै जे जेखन हम कोनो प्राचीन कला किला स्मारक या पुरान तरह देखेती तखन इतिहास किताबक पन्ना से निकलिये वास्तविक लेल लागै छैय
दू बिल्कुल एहन स्थान सब सभ्यताक विकास आ पूर्वजक उपलब्धि के प्रत्यक्ष परिणाम होयत अछि
सच कहू तऽ यात्रा मनुष्यक जिज्ञासा के जीवित राखै छैय प्रतेक नयास्थान एकटा नयाप्रश्न आ नया उत्तर लय क आबै छै
ह आ जिज्ञासु व्यक्ति हमेशा सिखैत रहैत छैय जाहि स ओकर व्यक्तित्व लगातार विकसित होइतै रहै छय
हमरा लगैत छै जे परिवार संग के ल गेल यात्रा विशेष रूप से यादगार होइत छैय कियाकि ओय में अनुभवक संग भावनात्मक जुड़ाव से हो रहे छैय
हमरा लगैत छै जे परिवार संग एकल कयल गेल यात्रा विशेष रूपसँ यादगार होइत छै कियेकि ओहिमे अनुभव सङ्ग भावनात्मक जुड़ाव सेहो रहैत अछि हेलो
बिल्कुल परिवार संग बितओल गेल समय आ साझा अनुभव जीवन भर स्मृति बनी करैत जाय छै
बहुत नीक चर्चा बहुत नीक चर्चा भ‌इल होइ छै मुदा साहिक यात्रा विदेश यात्रा आ यात्रा द्वारा विकसित विकास पर आरो गहराई से चर्चा करबाइक बाकी छै
हँ एहि विषय मे एखन बहुत किछु चाट बाक बाकी छै यात्रा वास्तव मे जीवनक एकटा महत्वपूर्ण विद्यालय जेका छै हमरा विश्वास छै जे व्यक्ति यात्रा करैत रहै छथि ओ दुनिया के बेसी खुलल दृष्टिसँ देखैत छथि
सही बात यात्रा पूर्वाग्रह कम करैत छियै आ विभिन्न लोकक प्रति सम्मानक भावना बढ़ैत छै हलो
हं अगली बार हम साहसिक यात्रा विदेशक अनुभव आ यात्रा से बदले सोच पर विस्तार से चर्चा करब
अवश्य हम ओ चर्चा लेल उत्साहित छी यात्रा पर गप करब हमेशा रोचक आ प्रशनायद प्रश्नदायक अनुभव होइत छै
यात्रा आ व्यक्तित्व विकासक समबन्ध पर जतेक विचार करै छि ओतेक बुझबा मे अबै छै जे यात्रा मनुष्य के किताब से बेसी व्यवहारिक ज्ञान देैत छै
बिल्कुल सही यात्रामे मनुष्य एहन परिस्थिति सबक सम सामना करैत छै जाहिसँ निर्णय लिखबाक क्षमता आत्मविश्वास आ व्यावहारिक समझ विकसित होइत छै
कलिय हम एक यात्रिके अनुभव पढलियोन जो कहै छलाह जे यात्रा करैत करैत हुनका लोकक स्वभाव बुझबाक आब विभिन्न पारिस्थितिक अनुभव स्वयं के टालबाक आदत भई गेल
हँ ई यात्रा के सबसे पेघ लाभ सभमेसँ एक छै मनुष्य अधिक लचीला समझदार आ देरवान बनैत छै
हमरा लगे छै जे साहसिक यात्रा जेका पहाड़ चढ़नाई जंगल भ्रमण या लम्बा पैदल यात्रा मानसिक शक्ति सेहो बढ़बैत छै
बिल्कुल एहन यात्रा स मनुष्य के अपन सीमाक परीक्षण करबाक अवसर देत छै आ कठिन परिस्थितिसँ लड़बाक हिम्मत विकसित करैत छै
कैल्हि हम हिमालय क्षेत्रक यात्रा पर बनल एक वृतचित्र देखैत छलहुँ ओहिमे देखाओल गेल जे कठिन समय मौसम आ चुनौतीपूर्ण रास्ता बाबजूद लोक उत्साह से यात्रा करैत छथि
हँ कियाकि चुनौतीक बाद प्राप्त अनुभव असन्तोषऽ सन्तोषक भावना बहुत विशेष होइत छै
हमरा लगैत छै जे विदेश यात्रा सेहो मनुष्यक दृष्टिकोण के बहुत व्यापक बना दैत छै कियाकि ओ विभिन्न देशक संस्कृति आ। व्यवस्था के नजदीक से देखैत छै।
सही गेले जखन मनुष्य दोसर देशक जीवन शैली देखत छै। तखन ओ अपन समाज आ संस्कृति केउस केओ सेहो नवा दृष्टिकोण से बुझैए लगै छै
कल्हि हम एक छात्रक कहानी पढ़लियो जे अध्ययन लेल विदेश गेल छल ओ कहैत छल जे यात्रा आ नवा वातावरण हुनका बहुत आत्मनिर्भर बना देलक।
बिल्कुल घरसँ दूर रहिके मनुष्य जिम्मेदारी उठएब। आ समस्या समाधान करै सकैत छै।
सच कहू तोऽ यात्रा मे कतेको बैर एहन लोक से भेटय होइ छै। जे जीवन नवा विचार दै जाइ छथि।
हँ यात्रा केवल इस्थान नहि बद बदलैत छै बल्कि विचारक। आदान प्रदानक अवसर होइत छैय देयत छैय।
हमरा लागै छै जे यात्रा से मनुष्य मे सहिष्णुता बढ़ैत छै। कियाकि ओ विभिन्न संस्कृति भाषा आ परम्पराक। सम्मान करब सिखैत छै।
बिल्कुल यात्रा पूर्वग्रह काम करत छै आ मानवता प